हो हेलो
हूँ
नमस्कारअ कहाँ केहन छी
बस नमस्कारम ठीक छी अहाँ सुनाउ सब कुशल मगल
तनि धीरे धीरे बोलऽ हँ भगवानक कृपासँ सभ ठीक अछि बहुत दिन बाद भेट भेल
आइ काल आइ काल्हि सब अपन अपन कामे व्यस्त रहैत अछि जे भेट घांट कम भय जायत छै
तोहर आवाज अच्छासँ नहि आ रहल छै साफ तु अपन मोबाइल अछि आवाज अभी आ रहल छै तऽ इ तऽ सही बात अछि अहाँके दैनिक जीवन केहन बीतैत अछि
हमर दिनचर्या बहुत साधारण अछि हम रोज भोरे जल्दी उठैत छिय
तोर आवाज अच्छासँ क्लियर नहि आबैत अछि घर घरा कऽ आबैत अछि तऽ कतेक बजे उठै छी
लगभग पाँच बजे आ कते बजे उठे
हम थोड़ा देरसँ लगभग छः बजे उठै छी
जल्दी उठाय स्वास्थ लेल बहुत नीक मानल जायत
हँ हमरो ई आदत बनाबयके कोशिश चलि रहल अछि
भोरे उठलाक बाद पहिने हम मुँह हाथ धोए एक गिलास पानी पीबै
तोर आवाज घर घर आबत अछि तोर मोबाइल के ना
आवाज आबैत अछि
अभी तऽहर आवाज आबत अछि तऽ ई बहुत नीक आदत अछि
ओकरा बादथोड़ा व्याम करैत